हँ
की करै छियै
कथो नहि अखिन नहेलियै या
ओ सुनलियै कतहु घूमऽ जाइ वला छी के कोनो की धाम उम
हँ जायवला छलियै या लेकिन आइ नहि गेलियै
ओ आइ नहि गेलियै
उँ हूँ
की कोनो कारण भऽ गेलै से
हँ लेट भऽ गेलै ताहि दुआरे
ओ कहिया जेबै आब
-खियौ आब आइ काल्हि तऽ नहि जा सकबै आब देखियौ कहिया जाइ छी कै लऽ से अहुँ जेबै
नहि हमसब
ह
अहाँ के तो घूमे तूमे नहि जाय छियै
जाइ छियै कतहु कतहु मन करे है तऽ
ह अहाँ कतऽ कतऽ घुमल छियै
घूमल छी कतय कतय कहू अहाँसँ एक दू जगह क तऽ घूमले छियै कियकि अभी ओते जगह हम नहि अभी घुमल छी
हँ
तऽ अहाँ कतय जाय रहल छी कोन धाम
हम बाबाधाम
बाबा धाम
ह्म
भोला बाबाक के जे छथिन ओतऽ
हँ ओतहि
ओ हँ तऽ जब बुलाबा आबि जाय जायके चाही
हँ हम तऽ कहै छी आहूँ चलब
तऽ किछु दिनके बादके प्रोग्राम राखू ने तऽ हमहूँ चलब
हँ तऽ कुछ दिन बादे चलब
कियकि एनी आइ बिहान मे कहबै कि ने तऽ हमर नहि टाइम छै
अच्छा नहि टाइम है
आइ बिहान मे टाइम नहि है अभी आम के सीजन छै कि ने आम सब टूटै छै तऽ सब आदमी ओहिमे लागि छथिन हँ ये बड गाछी वृक्षी छियै एतऽ
तऽ नहि फड़ल यऽ सबटा जरि गेल मजजूर
नहि फड़ल कनिकोनहि
नहि केनिको नहि लीची कनि फड़ल छलै एके ता गाछ मे तऽ ओहिमे खाली पांच छओ सए लीच निकलै एकेटा स आओर कथु हेब ने मज्जर सबटा जरि गेलै रौदा मे तते रौदा पड़े हे ने
हँ यै धूपो से बड हानि होइ हय पेड़ पौधा के
हँ
गाछो वृक्ष जे हइ ने से पानि खोजे है आजकल धूप मे
हँ आर कोनो खादो खादो धऽ देने छलै हमर चचा सेहो तहु से बुझाय यै भऽ गेलै खराब
ओ गलत धरा गेल हैत
हँ
ह अहिसक कहली कि अभी तऽ आम सभ टूटे छै तऽ सभ आदमी ओहिमे लागल छथिन तऽ ई सब भऽ जाइ है सब फ्री भऽ जाइ छथिन तऽ हम घर से तब हमरा छुट्टी मिल जायत तऽ हम जा सकै छी
ओ चलब तऽ कनि दिन बादे चलब
हँ तऽ रुकू ने
हँ
बड बड़का बड नामी मंदिर छियै बाबाधाम बड लोग सब जाइ छै अभियो देखैत छियै मोबाइल सभमे कतेक लोको दिनने ने दिन बड्ड हर दिन मतलब जाइ छै लोको
ओ देवघर बुझने छियै नाम
हँ यै नाम बुझै नहि छियै एते प्रसिद्ध नाम है तऽ हम नहि बुझबै
गेल छियै कहियो
नहि यै हम गैल तऽ नहि छियै कतेक बेर सोचलियै मन बनेलियै लेकिन नहि जा पेलियै
ओ
इहै सब तऽ समस्या छियै की कहियै
हँ ककरो टाइम नहि मिलै हइ ककरो मिले ह तऽ नहि जा पबै
ओ अहाँसभ कॉलेजमे लागल हैब कॉलेजसभमे एहिसभमे हमसभ घर परिवारमे लागि गेली ओहिसँ टाइम नहि मिलै हइ सभ के कुछ ने कुछ जीवन व्यस्त व्यस्त चलै छै की छै सोलह तारीख सँ
हमर एग्जाम नै पेपर हँ
कते दिन चलत एकग्जाम
हमर एक्जाम चलतेै इ उनतीस तारीख तक सोलह तारीख से
सोलह सए उनतीस तक तऽ तीस के तीस के बाद प्रोग्राम बनाउ चलैके
हँ ठीक हइ तऽ चलब
इ जून छियै ना जुलाई मे हेतै एक दू तारीख के चलू
हँ तऽ ठीक हइ चलू न
हँ नीक रहत अहाँ एग्जामो स टेंशन स फ्री भऽ जायब की ने
हँ हँ पढ़ू के हेथिन
अभी जायब घूमै लाए धामपर आ दिमाग रहत इग्जामपर तऽ ईसभ दिक्कत भऽ जाइ छै की न
हँ सही कहि देली अहाँ ह ह सही कहै छियै
ओ तऽ अहाँ कतय कतय घूमल छियै एक दू जगहके नाम बतैयौ ने
हम तऽ हम तऽ एतय रहै छी तऽ हम तऽ ओ बेसी जगह नहि घूमल छियै
ओ
अहाँ कतय कतय गेल छी
हम तऽ आसाममे कामाख्या मन्दिर छथिन बड नामी छथिन ओतय गेल छलियै हँ एते लम्बा लाइन लगा दे हे एते लम्बा लाइन लगा दे हे बड्ड घुमबै हे ये तब जा कऽ दर्शन होइ हे
ठंडी मे
गेल तऽ छली जे नहि ज्यादा गर्मीमे नहि ज्यादा ठण्ढीमे लेकिन लाइनमे आ टह घूमयमे बड़का बड़का लाइनमे जायमे तऽ गर्मिए लगै हेकिन हे
हँ तब तऽ गर्मी आओर बच्चो हैत तऽ बड़ी परैेशानी भैल हैत
होली के बेर गैल छलियै
ओ
ह्म बच्चा ले धिया पुता लऽ के नहि जाइ वला हे लाइन मे खड़ा भऽ के लागऽ पड़े हे बच्चा एहन भऽ जाय हे कि ओहि टाइम मे नीचो नहि उतरत कहत कि हम कोरे रहब
हँ बच्चोसभ बड़ी कनि फेतानीऐ करय लगल
ह्म ओहीमे ओहोसभ सैतानी करय लगै छै
ह जनकपुरमे गेल छियै अहाँ
जनकपुर तऽ सुनै छियै बड्ड अथि हइ एक बेर गल छलियै लेकिन कहलकै सभ की चेकिंग कर चेकिंग हेतै गाड़ीके कागज पत्तर हमसभ नहि लऽ कऽ गेल छलियै ओ ओन्हरे आस पासमे कतहु गेल छलियै तऽ सब आदमी कहलखिन की कि ओ बॉर्डर पर चेक करै है गाड़ी के अथि कागज पतत्र माँंगे छै हम कहली क जेबो करबै कागज पत्तर तऽ हमरा सबके पास छियै ने अन्दर जा ही नहि देत तऽ तऽ फिर गेला तऽ कोइ फायदा हेतै नहि
हँ तऽ भने नहि गेली तऽ ओना ओना नहि जाइ सके है से
नहि गाड़ गाड़ी के कागज खोजऽ लगे हइ मेन गेट पर चेक करे हइ
ओ तऽ पकड़ा जती भने ने
केलक गाड़ी के कागज नहि है तऽ घूर के जाउ घर तऽ की फायदा हेतै गेलासँ
ओ तऽ ओनाहिते चलि जतियै गाड़ी स कैलाए
गाड़ीसँ गेल छलियै ओन्नी तऽ कहलियै गाड़िएसँ जेबै की ने एना तक ओन्ने कतहु जाइ छै तब न लोक ट्रेनसँ जाइ छै
आ
हमर सभके मम्हर छियै ओनरे ओतयसँ नजदीक पड़ै हइ
ओ मम्महर है अहाँके हँ तऽ मम्महरो घूम लैती आरो उऐं घूम लैती
तऽ हमर सभके मम्मी जे छियै ओ गैल छै लेकिन हमसभ अभी नहि गैल छियै एक्को बेर
तऽ मौका निकालि कऽ चलि जायब नीक रहैए
हँ से तऽ अहाँ ठीके कहै छियै
हँ
आइ आब जेयबै कि ने तऽ सोचै छियै की चलि जेयबै
हँ तऽ आब जेबै ने मम्हर तऽ चलि जायब ककरो ककरो सङ्ग कऽ कऽ
हँ-अ ठीक कहै छी अहाँ
हूँ
माँ सभ तऽ हमर गैल छै लेकिन हमहीँ नहि गैल छियै अभी
ओ सही हइ घूमि लेब अहाँ एक बेर
हँ तऽ पहिले बाबा धाम के प्रोग्राम राखु ने एग्जाम द दू फ्री भऽ जाउ तऽ हम तऽ चलै छी
हँ तऽ सही कहै छी एक दू तारीखके चलब आओर एग्जाम भऽ जेतै हमर तहन
हँ पहिले बाबा के दर्शन कऽ केऽ अबै छियै, तब कतहु दोसर जगहके प्रोग्राम बनते
तऽ के के जे जायत अहाँके घरसँ
हम जैब, अहाँ रहबै, हमर माँ रहतथिन जादा लोक तऽ नय जेथिन कियकि अभी खेती बाड़ी के काम चलै छै न।
ओ, तऽ अहूँ कोनो काम ताम करै छियै?
नहि यइ हम पहिले करैत छलियै लेकिन अभी तऽ नहि करैत छीियै अभी तऽ घरे परिवारमे रहैत छी
हँ तऽ बच्चा है तऽ केना करबे
हँ धियापुता छै क नमहर भऽ जतै तब देखबै कछु करबै
हँ हँ
छोट छियै
अ चलु कोइ बात नय
तऽ तैयारी कऽ केहेन चले एग्जाम क्यके
ठीक चलै है अखन सोलह तारीख के पहिला पेपर है, इंग्लिश के
हँ तऽ इएह किछु दिन टाइम हए बीच मे कि ने नीमन स तैयारी कऽ लू
हँ हँ हँ
कियकि एग्जाम बार-बार नय होइ हे।
हँऽ, नीक स पऽढ़ लेबै।
ठीक हए तऽ विचार कऽ कऽ कहब हमरा रखैत छी तऽ आय
ठीक है राखू-राखू।